पो
हा जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल भेण, छा हाल चाल तव?
ठीकु आ भाव, तां ॿुधायो पंहिंजो?
बढ़िया बढ़िया, तां अचो बनारस घुमी वञो न। हलो
हा हा भाव ईंदा बनारस, हैलो, हा भाव हैलो
हा भेण अचो अचो बनारस अचो ॾाढो बढ़िया शहर तव। अचो काथूअ जा आयो, तवहां काथूअ जा आयो भेण? तव्हां काथू जा आहियो? गोरखपुर जा आयो? गोरखपुर जा आयो? अच्छा त आहे कोई गोरखपुर में घुमण जी, ॿुधो आ गोरखपुर में झूलेलाल ॾाढो बढ़िया कदां आहिनि।
ॾाढो बढ़िया भा, हिकु बार अची ॾिसो न एॾो बढ़िया झूलेलाल मनानंदा तव हा।
हा, ॿुधो आहे उते ॾाढो प्रोग्राम कंदा आहिनि, अठ अठ नव नवे ॾींहुं प्रोग्राम हलंदो आहे राति ॾींहुं। प्रोग्राम में माण्हू जूटियलु हूंदा आहिनि।
हा हिते ॾाढो बढ़िया हलंदो आ।
हा, थींदो बनारस में बि आ लेकिन गोरखपुर जो ॾाढो ॾे नालो ॿुधो तसे सो चोआ कि हिकु बार अचो परिवार समेत भेनरूं।
गोरखपुर जो भा वींह सालनि खौं मशहूर आहे हिकदमि ॾाढो मशहूर
हा, हा ॾाढो ॿुधो तसे ईंदासीं के मलि सोचउ ता परिवार सां गॾु अचऊ, भैया भाभी आहिनि हुननि खे बि वठी अचऊ।
हा हा बिल्कुलु वठी अचो। इया छो, जो तांजा कोई माइट हुजनि त हु ते अचो न त असां ॾे बि अचो। असां बि भे
न गोरखपुर में आहिनि, भेण बि गोरखपुर में आहिनि, बस्ती में रहंदियूं आहिनि भेण बि आहिनि गोरखपुर में,
अच्छा, अच्छा।
गोरखपुर बस्ती में भेण वॾी आहिनि। हा खलीलाबाद त उननि जी निणान आहिनि,
अच्छा- अच्छा।
हा -हा, आहिनि उहे बि आहिनि। खैर गोरखपुर बि आ पंहिंजो पाण में ॾाढो पहिरे खां डेवलपमेंट थी वियो आहे। ॾाढी सु ठी जॻह थी वई आ पहिरे खां।
हे मोदी, अरे योगी सरकार ठई आ न भाव,
हा, योगी जो त ॾिसो हाणे नालो ई आहे, भई तव्हां ॾे गोरखपुर में छा बनारस बि डंको ॿजियल आहे।
हा।
ॿियो कोई नईं शय ॿुधायो तव्हां हुतो जे लाइ घुमण लायक? हिते त अथव घाट तव, घाट तव दसासनल घाट अचो। ॾाढी बढ़िया जॻह तव, गिर जाओगी
हिते हिते भा नौका विहाण
हा नौका विहार जो बि ॾा ढो नालो ॿुधो तस हो एन ओ टेंपल वांगुरु ठहियल आहे न,
हा, न भाऊ टेम्पल न ठहियलु आ, हुते जीअं नौका विहार में पाणी हूंदो हुयो न भाऊ त उन खे हाणे हिकदमि झूपड़ी वांगुरु ठावायो तउं। उते शाम जो वञो, सुबुह जो वञो, एक्सरसाइज कयऊं, घुमऊं, फिरऊं, ॻाल्हायऊं शाम जो खाइण न न भा कोई टिकट न
अच्छा टिकट काई कान्हे। मतलब तव्हां ॿ कलाक वञो या चारि कलाक वञो, कोई टिकट
कोई टिकट न कोई टिकट न,
ते बनारस जे घाट वांगुर आहे मतलब,
हा हिते
हा हिते बनारस जे बि घाट में तवां जेतिरी देर बि स्नानु कयो, घुमऊं वॉटर पार्क वारे में त पैसा लॻदाइन मांखे त मज़ो ई न ईंदो आ, मांखे जेको मज़ो घाट ते ईंदो आहे पो मां वरी ॾिसो मांखे मज़ो न ईंदो आ, घाट पंहिंजो ॿियो ॾिसो मां गंगा आहे पाप बि धुली वञनि, अॼुकल्ह हिकु न हिकु पाप थिए ई तो ॼाणूं ता? कंहिं सां न कहिं सां ग़लतियूं थीयनती घर में भॻवान उन्हे जी क्षमा ॾे अचो हिते काशी विश्वनाथ मंदिर ठयलतव ॾाढो बढ़िया तव।
हा -हा हिकु बार मां दर्शन कयो आ, काशी विश्वनाथ जो
हा -हा, सर्वे -सर्वे मंदिर ठहियो आ पंज तला जो सर्विस मंदिर ठहियल तव हिते बनारस में, त इतों जी कचौड़ी ॾाढ़ी फेमस तव।
हा अरे खाद खाधा हुतां जा ॾाढा फेमस आहिनि भाऊ असां बि ॿुधो आ, ॾाढा फेमस आहिनि खाधा।
हा, भटूरा ॾाढा फेमस तव। कॾी तव्हां अयोध्या वञो त, अयोध्या जी मिठाई खाई अचो, ॾाढी बढ़िया ॾींदा तव अयोध्या में, मि तव्हांजो राजभोग राजभोग नाले सां दुकान आहिनि ॿ-ॿ दुकान तव ॾाढी स्टैंडर्ड मिठाइयूं अध मे मिलंदी तव हालाकी बनारस में बि घट न आहे पाण वट। पाण वट घट घट न आहे पए थो न काफी गॾु आ।
अच्छा -अच्छा अच्छा तव्हां न विहयाव न कयो तव छा अञा?
न भेण अञा मांजो न थियल आहे एक्चुली मां सिंधी जे बिना मना ई नथो न, भेण चए थी अदर में कर मां आदर ॾिसो मूंखे वणंदो न आहे।
न न भाव अदर में त कंजो बि न असां बि नथा चऊं भाव हे त हाणे ॻाल्हि सभिनि जी हले की हाणे इहो नियम बंद कयो की छोकिरियुन खे अदर में विहाांउ कर ॾियो कर
हा, मां मां त मां त इन ते हिकु मां त इनी ते हिकु जेको आ कुछ लाइनिनि जो जेको आ उो लिखियो बि हुयो जेको आ फेसबुक ते की जेको अॼु कयो था इहो अचण वारे समय में ॾाढो, सिंधियुनि जे लाइ ॾाढी दिक्क़त जी ॻाल्हि आ, पढ़ाई ज़रूर था करायो धीअनि पुट्रनि ते लेकिन जेको कंहिं कास्ट त में न बचिया आहिनि सब कास्ट में सिंधियुनि जा ॿार वञनि था।
न भाउ पढ़ाई त कराइणी ई कराइणी आ धीअर पढ़ंदियूं तॾहिं न अॻिेते वधंदियूं धीअनि खे त पडा
पढ़ायो ठीक आ पढ़ाए करे उते ही वियांउ था करे वठनि उते ही कंहिं बि कास्ट में अॼुकल्ह कास्ट बची आहे हर
बी कास्ट न करने हलो
ॾिसो मांजे मांजे लाइ अञा हाणे अं रिश्ता आया भेण ॾिनई रिश्तो हिकु ॿुधायो विच वारनि रिश्ता ॿुधायां सभ अधर था ॿुधाइनि अधर मां मनाई कान तो। अदर ॾिसो मूंखे न समझ मे ईदी आ हा न। मूंखे बि अदर न समझ में ईंदी आ।
न ॻाल्हाइण वण जो उनजो पाण सिंध ही ॻाल्हायूं, के वधायूं न
ॾिसो सॼो ॾींह दुक कान ते समय कटिजी वञे थोड़ी देर जे लाइ माण्हू सुबुह जो शाम जो घर आहे। न रोटी में स्वाद न जेको आ अचु वञु में न पाण में जेको आ, ॾिसो विहाांउ मे वॾी ॻाल्हि आहे अदर में करे वठंदो लेकिन जेको दफ़ो पूरी ज़िंदगी कटणी आ ॿ ॾींहं न कटणा आहिन। इन लाइ माखे त न समझ में ईंदो आहे हिकदम। त ॾिसो अठट्रीह साल उमर थीवई आ वेठो ज़रूर आहियां। हैलो हा भेण काॾे वियव? हलो हलो हा भेण अचो अचो न, घर घुमी वञो न असांजे। बनारस जा रहणवारा तव्हां बस कैंट ते अचो। वठण जो कम बाक़ी असांजो आ तव्हांखे। हा अचो। हलो। हा हा भेण ॿुधा ढो ॿुधायो। हा बस तव्हां कैंट ते अचो कैंट ते अचो असां पाणई फ़ोन करे रखो असां तंवांखे वठी वेंदासीं। अचो घुमी वञो ब्यो सभ बढ़िया मज़े में? ब्यो कमकार छाॾो? अच्छा कॉस्मेटिक जो कम थव। अच्छा असांजो त भेण दवा जो कम आ न पांॼो। ॿ दुकान आहिन ॿिन त ट्रे ॼणा वेंदा आहियूं मिलाए करे। हा ब्यो सभ बढ़िया हा। हा। हा सुठी ॻाल् आ हा अचो अचो बनारस अचो घुमी वञो। दर्शन करे वञो माता गंगा जो दर्शन करे वञो। घुमण लाइ अल्लाई जॻह थव हिते हनुमान मंदिर थव। जेको आ संकट मोचन ॾाढो बढ़िया थव। अच्चो बढिया अथव भेण घुमी वञो। घूमी अचो। हा हा अचो अचो भेण अचो। ह ईंदासीं असां बि ईंदासीं भेण। कॾहिं घुमण होॾे निकरउँ त पो वरी तव्हांखे। कॉल करे ईंदासीं हा हा। ॾिसो सभ बढ़िया ई आ भेण। हा ब्यो ॿुधायो हा। हा हा। तव्हां अम्ब खादो थव अम्ब अम्ब हिन सीज़न जा अम्ब ॾाढा सुठा थव हा हा सही था चओ। हा-हा हैलो हा- हा भेण हा। हा हा हाणे त ॾिसो अंबन जी मुंद बि वञे थी। हाण बस बरसात पइजी थी वई त मतलब हाणे अम्ब पुराणा थींदा पया। जेका लथा आहिन बस उएई हलदा। हा हाणे धीरे-धीरे मज़ो ख़तम थींदो वेंदो हाणे त पो हिते वरी उहे लंगड़ा सं। ता उह गलो पकड़ण वारा अम्ब निकिरंदा। हा हा भेण हा। हा सही था चओ हा ईंदासीं ईंदासीं भेण ज़रूर ईंदासीं। हा हा ॿुधाइंजो घर वारन खे ॿुधाइंजो हा हा। घर वारन खे कोई सिंधी रिश्तो सम्झ में अचे थो ॿुधाइंजो हा हा। भेण, ॾिसो मां कंदुम त सिंधी में कंदुम मां अदर में त सोचियो ई कान्हे। माखे अदर त वणंदा ई न आहिन। मां हेतरो समय रुक्यल आहियां अञा रुकी वेंदुम क़बूल आ माखे। हा जेको करनदा था न सुठो था करे। सुठो था करिन जेको करन ढा। हा हा भेण हा हा। हा भेण हा हा अचो अचो। ब्यो ॿुधायो? सभ बढ़िया मज़े में हा।